हेलो
नमस्कार
नमस्कार की करै छी
हम बैठल छीयै दूरा पे और बताबै छी ने अहाँके की करै छी
हमहुॅं बैठलेई छिय अपने की करै छै
ह वहाँ से बात करै छी आओर बताबै छी न आहा खाना भए गेलै अहाँके
हँ खाना भए गेल छै अपनेके खाना भए गेल छै
हँ हमरो खाना भऽ गेल छै खाना में कथी कथी भेले
आम खाय ले छै दूध खाय ले छै आ दूध खा ले छी रोटी खा ले छी तरकारी ख ले
ह खू और बताबै छी आहा के माता पिता लोग खाना खा लेल छथिन
हँह् खा लेली
और बताबै छी ने अहाँ के ओरी के मौसम कैसन छै
एने के मौसम तऽ नीके छै अपने खान के अपने यहा के मौसम कैसन छै
हँ हमरो ओरी के मौसम काफी नीक छै आओर बताबै छी ने अहाँके खाना मे सबसे कोन खाना नीक लागै छै भोजन मे
हमरा भोजन में दाल भात तरकारी अचार आ पापड़ बड़ा नीक लगै छै
ह हमरो बड़ा नीक लगै छै दालि च आ फेर भात फेर आलू मटर पनीर के सब्जी सलाद अचार बड़ा नीक लागै छै और बताबै छी ने अहाँ के खाना बनाये आ जाय छै
हँ खाना खाना बनाब अबै
खाना मे कथि कथि बना ले छै
हम दाल भात तरकारी बना लै छी
औरो
दाल भात तरकारी बना लै छियै आ सब्जी बना लै छै आ आ अथी बना लै छै पनीर केना होइ छै पनीर फ्राइ
हूंम्म हुं
ओहो बना लै छियै हम अपनेके की की बना लै छिय
हम बना लै छि दाल बना लै छियै फेर भात बना लै छियै रोटी बना लै छियै सब्जी मे आलू परवल के सब्जी बना ले छियै आलू कोभी के सब्जी बना ले छियै फेर आलू बै बैगन के सब्जी बना ले छियै फेर आलू आ फेर मटर पनीर के सब्जी बना ले छियै फेर घिउराके भुजिया बना लै छियै लौकीके भुजिया बना लै छियै आ फेर करैला के भुजिया बना ले छियै फेर अहाँ से बता दू हम मुर्गा के बिरियानी बना ले छियै खस्सी के बिरियानी बना लै छियै फेर मछली बना लै छियै अंडा बना लै छियै फेर मुर्गा बिरियानी बना लै छियै खस्सी बिरियानी बना लै छियै अंडा बिरियानी भी बना लै छियै मछली के फ्राइ करके ओकरा के ओहिमे मछली कढ़ी भी बना लै छी बहुत चीज बना लै छी और बताबै छी ने अहाँके मीट मछली बनाय आ जाइ छै
हँ मीट मनी बना ले छी
मीट अहाँके कैसे बनाबै छी
हम का करै छियै का करै छै की तेल गरम कऽ दै छै
हँ
पचफोरना धए दै छै
हूंम्म
प्याज धऽ दै छै
हूंम्म
नमक डाल दै छै तऽ प्याजबा गलि जाइ छै
हूंम्म
तऽ ओपरसँ मसालो दएके भुजि दै छै आ भुजि दै छै तऽ रसवला बनाइके होइ छै तऽ रस रखै छियै पानि रखै छियै आ रसवला नहि बनबै छै खाली मास रखके भूज दैत छियै
हूंम्म अहाँके तऽ बड़ा नीक से बना ले छियै मीट आओर बताबै छी ने अहाँके ई खाना बनाय केकास से सीखले छी
ह खाना पीना बनाबै छै दोस्त सबसँ सीख ले छै दोस्तसभ अबइत छै ने तऽ बड़ा नीक नीक खाना बनबैत छै
ओकनिये के देख के अहाँके सीख गेल छियै ने और बताबै छी यहाँ के पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलैत छै सब नीक से चलत छै ने
हँ पढ़ाइ लिखाइ नीक नहि चलै छै
हूंम्म आओर बताबै छी अहाँके कोन से कक्षा मे पढ़ै छी
हम तऽ अभी बारहवीं पास कऽ लेने छी जाइ छिए पढ़ै हम
ओ आओर बताबै छी ने अहाँके कहीं यात्रा पे यात्रा उातरा घूमे ऊमे के मन करे छै किना अहाँके कहीं जाय वाला छी घूमे उऊमे किना
जाइ छी घुमे
अहाँ के खेती बाड़ी कऽ ले छियै
नहि खेती बाड़ी नहि करै छै हमरा से न होइ छै
अहाँं के फुलवारी मे कौन कौन से पेड़ लगैले छी
आ काफी पेड़ लगेले छिये
आम के पेड़ लगेले छियै
हँ आम के पेड़ लगेले छी
आम मे कौन कौन से आम के पेड़ लगेले छी
जर्दा लगेले छै आ मालदहके पेड़ लगेले छै अपने की की लगेले
हम पेड़ मे लगेले छियै आम के पेड़ लगेले छियै लीची के पेड़ लगेले छियै फेर कटहल के पेड़ लगेले छियै फेर अहाँ से बता दू नींबू के पेड़ लगैले छियै फेर अ दूगो अथि केला के पेड़ लगेले छियै फेर दूगो पपीता के पेड़ लगेेले छियै एगो गूलर के पेड़ लगेले छियै फेर तीन गो अमरुद के पेड़ लगाले छियै फेर आम मे लगले छियै अ एगो दशहरिया आम के पेड़ लगेले छी दूगो जर्दा आम के पेड़ लगेले छियै तीन गो मालदाह आम के पेड़ लगेले छियै फेर बतासुआ आम के पेड़ लगेेले छियै किसी अ बीजूक आम के पेड़ लगेले छियै सिपिया आम के पेड़ लगेले छियै फेर दशहरिया आम के पेड़ लगैले छियै फेर केड़वा आम के पेड़ लगेले छियै घैलावा आम के पेड़ लगेले छियै फेड़ लगैलि भथ-भथुआवा सिन्दुरिया आम के पेड़ लगेले छियै बहुत आम के पेड़ लगेले छियै फेर सुकुल आम के पेड़ लगेले छियै आ लीची मे लगेले छियै शाही लीची के पेड़ लगेले छियै फेड़ लगेले छियै चाइनावा लीची के पेड़ लगेले छियै फेर हम बाजार से सब्जी उब्जी नहि खरीदै छी घर ही पे उगा के आ ओकर सब्जी खाय छी जैसे घिउरा के झाड़ लगेले छी लौका के झाड़ लगेले छी भिंडी रोप रोपले छियै आलू रोपले छियै आ फूलो मे बहुत सारा फूल लगेले छै जैसे गेन्दा के फूल चम्पा चमेली के फूल फूल लगेले छियै फेर गुलाब के फूल लगेले छियै फेर पोखरा छै बगल मे तऽ पोखरा मे रोपले छियै कमल के पेड़ लऽ फूल लगेले छियै फेर गुुरगुज के फूल लगेले छियै रात रानी के फूल लगैले छी आ बहुत सारा पेड़ पौधा लगेले छी पेड़ पौधा से हमरा बच पहने से लगाव रहल छै और बताबै छि ने अहाँके पेड़ पौधा से लगाव छै
जे लगैले छियै
हँ बहुत पेर अहाँके अबै कहबो तऽ देखाइयो देबै अहाँके झूठ पतियाइ छथिन
ना झुठ ना पतियाइ छै लग रहले करै छै
रौऽदा उगै छै तऽ तैनको बुझायबे न करै छै पीछे जा के आराम से कुर्सी लगा के बैठ जाय छियै छाव मे पेड़ सब
हँ ई तऽ नीक छै पेड़ लगाबैत छिय एहिसँ फायदा होइ छै हवा मिलय छै
फल भी दै छै बहुत पेड़ के तऽ बहुत फायदा छै फायदा ही फायदा छै पेर लगेले से कौनो घाटा न छै वातावर्ण भी स्वच्छ रहै छै ने
ह वातावरण भी स्वच्छ रहे छै ऑक्सीजन जायदा मात्रा मे होइ छै
हँ ऑक्सीजन भी स्वच्छ रूप से श्वसन मे मिले छै और और बताबै छि ने अहाँके कोन कोन से विषय से बारहवीं क्लास अ पास भेल रहल छी
हम तऽ भेल छै साइंस लेले छै विज्ञान लेल छै तऽ हम पास भऽ गेल छियै अथि लेले छै फिजिक्स कमेस्ट्री लै ले छि आऽ आ जीव विज्ञान लेलै छै आ गणित लेलै छै एक्छिक में गणित ले ले छै
अच्छा हँ हँ चलियै ठीके छै इ तऽ
अपने एक्छिके में गणित लने छीयै
हँ हमहुँ एक्छिके मे गणित लेने छी इक्छिक मे अगर गणित मे अच्छा नंबर आ जातै छै तऽ हम इंजीनियरिंग के तैयारी कर सकै छियै
हँ कऽ सकैत छी
तऽ एक्छिक में छै तऽ ओहिस कोनो दिक्कत नहि न होतै
न मायने रखे छै ओ से मायने होइ छै दुनू के मायने होइ छै
हमरा तऽ ढऽ ढऽ डर भए गेल रहे छै कि कही न होइ छै चलिये इहो डर खतम भऽ गेल और बताबे छी अहाँ के टेंथ क्लास में कितना नंबर आल छी दसवीं मे
हम तीन सए चौवन नम्बर आएल छी
ओ तऽ अहाँके स्कॉलरशिप के दस हजरिया दस हजार टाका मिलले छियै
हँ मिलै छै ने हमरा
मिल गेल रहल छियै
हँ
हम तऽ अप्लाई करबा देलियै स्कॉलरशिप के तऽ मिलबे ने कयल छै हमरा
तऽ अपने बड़ता अथीमे आ जाय छै
कथी बारका अथि में
लड़का एथिन जेनरल में एथीन जेनरल मे हो छै
तऽ हम तऽ उ हिमांशु छै तऽ ओ तऽ जेनरले में आबै छै तऽ ओकर तऽ आ गेल रहल छै
कहाँ भरबैले छै फारम
अ राजान भाई मे भरबैले छी
ह त ओकर से बात करै छै दोबारो अप्लाय होइ छै
हँ, तऽ कहला छै तऽ दोबारा तऽ फेर पैसा लाग जाइ छै।
न, तऽ बड़ा पैसा कति लै छै, एक बार न आएल छै तऽ ओकर गलती छै।
हँ, तऽ उ कहल रहल छै कि बिहान आ कऽ उ जे अप्लाई केने रहल छी। से हम ओ कहल रहल छियै, हमरा से तऽ ओ एक बेर चेक करबा लेल। देख लेतै, ओ कि फेल भेलै कि सक्सेसफुल भेलै।
हँ, ओह ने करै छै तऽ ओहो तऽ दोबारे फारम भरबै लेल छै ने, मुँह नहि छै। हँ, तऽ आब गेल छै।
चलियै, हमहूँ जा कऽ चेक करबै एक बेर भरबाके दोबारा। बिहानो गेल जाइ छै ने, ओ ओन्ने सँ मोतिहारीक तरफसँ। तऽ ओकरासँ अहाँके, अहाँके चलबै, अहाँके दुनू गोटे बात कऽ लेले जाइ छी।
सभ बात कऽ लै छै।
ठीक छै, एतऽसँ बात कऽके बड़ा नीक लागल फेर। कहियो समय भेटत तऽ अहाँसँ बात करब। नमस्कार, धन्यवाद।
नस्कार, ठीक छै।